हेलो लो।
हँ की हाल चाल छै।
ठीक छै तू अपन बताही।
हमरो ठीके छै।
की करै छी खाना पीना भेलौ?
नहि कुछो ओनाहिये छिय अभी पैर कऽ उठलियै है। आ बैठल छीयै अभी। हमर खाना पीना नहि भेलौ तोहर भऽ गेलौ।
हमरो नहि भेलै।
ओ। तब वर्षा वर्षा भेलेलो ह उमहर की नय।
नहि अभी तो वर्षा नहि पड़लो है दू दिन पहिले
दू दिन पहिले अभी तऽ वर्षा के मौसम आ गेल छै तब किया नहि वर्षा होइ छै।
अभी नहि होइ छै वर्षा नहि पता लगबै छै लेकिन होइ छै नहि बर्षा।
ओ तऽ मौसम ठण्डा छौ कि छौ गर्मी बहुत जादा।
बहुते गर्मी छौ। नहि इमहर तऽ मौसम ठण्डेने रहै छौ।
ओ।
इमहर तऽ मौसम ठण्डेने रहै छौ एकदम।
ओहो।
हँ।
और कही।
और सब ठीके छै।
हँ। इसकूल वाला सरजी सबके याद अबे छौ कि नहि।
कथी।
इस्कूल वला सरजी सबके याद अबै छौ की नै।
उ तऽ कम्पलसरी छै उ तऽ एबे करै छै।
कोन सर सबसँ अच्छा लगैत रहथुन।
अगर हम बात करियौ तऽ अभी तक के हम जत्ते सर सऽ पढ़लियौ हे उ सबमें हमरा सबसे अच्छा अखलेश सर लगैत रहथुन।
ओ किहेत?
हँ-हँ उ जे हमसब पढ़ैत रैह। हमसब पहिला-दूसरा में रहियौ।
हँ
तब से लऽक अठमा तक हमरा सबके उ सर पढ़ेलखुन हे।
हँ।
बहुत अच्छा सर रहथुन बहुत अच्छा। हुनका बारे में जेते तारीफ कैल जाय ओते कम छै।
किया कोनो कारण हेतौ ने।
हँ उ बहुत। अच्छा तऽ पढ़ाबैते रहथिन कोनो भी टीचर होय छै ओ अच्छा पढ़ाबैते छथिन अगर बच्चा नै समझै छै बच्चा के दोष। टीचर जत्ते होय छथिन से सब अच्छा पढ़ाबै छथिन आ एहि तऽ कारण रहबे करै आरो कारण रहै। जे समझाबैतो रहथिन सभ चीजके बारे में समझैतुन रहे।
हँ
कोनो भी चीज के एकदम एत्ते अच्छा सऽ समझेथुन राज जे बुझी तोरा अंदर ई सही कैह रहलखिन हऽ। ई जे बात बजै छथिन से एकदम सही कहै छथिन।
हँ।
दोसर कारण ई रहौ आ तेसर कारण जे बहुत अच्छा गाना गबैत रहथुन।
हँ-हँ।
गाना एते अच्छा गेथुन रहे। जे सुनती ही रहा तो बुझैतो तोरा जे हरदम सुनैते रही।
हूं।
एगो शिक्षक वला जत्ते गुण होइ छै सब हुनका अन्दर रहै।
हँ।
उहे चलते हमरा सबसे अच्छा उहे सर लगैत रहथुन।
ओ हमरो लगैत रहथुन सर जी अच्छा।
कोन सर?
दीपक सर रहथुन एगो ट्यूशन में।
कोन क्लास में?
टुएल्थ में।
ओ।
उहे अच्छा लगत।
दीपक सर सबसे अच्छा लगैत रहथुन?
हँ।
से किया?
पढ़बैत रहथिन अच्छा से शनिवार के शनिवार सुनैत रहथिन। बहुत खास बात रहै हुनका में सब चीज सब। अच्छा गुण रहै इहे लऽ अच्छा लगैत रहथिन पढ़बैतो रहथिन अच्छा से।
जेना में?
जेना में कथी?
जेना में ऊ तोरा किये अच्छा लगैत रहथुन
पढ़बैत रहथिन सब दिन शुक्कर तक के सोम से शु क्कर तक आ शनिवार के सुनथुन रहै। ई गुण हमरा सबसे अच्छा लगैत रहौ।
आ नै सुनेथी रहै तऽ
नै सुनबैत रहै तऽ मारैत रहथिन
ओ तऽ मारैत रहथुन तैयो उहे मरैत रहथुन तयौ उहै सर अच्छा लगैत रहथुन
हँ मारैत तऽ हमरे सबके लेल रहथिन
हँ सेहो बात छै।
हँ
कोनो भी शिक्षक मारै छै तऽ च इहै चलते तेना जे उ चाहै छै जे हमर बच्चा हमरा से अच्छा बनै
हँ चाहे-चाहे कहियौ-कहियौ अथियो सब राजनीतियो ई सबके बारे में बतेथुन रहै
ओ आ पर्सनलो बात बताबैत रहथुन की
पर्सनलो बात बतबैत रहथिन जे हम किसान है ईसब बतबैत रहथिन कि मेहनत करके बहुत पढ़े हैं इहो सब रहै बात जै के कारण अच्छा लगैत रहथुन
अच्छे
राजनीतियो ई सबके बारे में बतबैत रहथिन कनि-मनि
मतलब सब चीज के बारे में बतबैत रहथुन मिक्स कऽ-कऽ
हँ
ओ आ हमर सबके जे सर जी रहथिन अखिलेश सर से तऽ बहुत अच्छा समझेथुन रहै उ-उ ऐसन आदमी रहथिन न जे सब चीज के बारे में उ भगवानो के बारे में बतेथुन रहै ओय के बाद अगर कोनो भी बच्चा रहै जे जाति-पाति ई सब भी मानैत रहै तऽ उहो सबके बारे में बहुत अच्छा से समझैथुन रहै कहथुन रहै कि मान के चलो
हँ सही बात कहैत रह
नैय सही कहैत रह
ईहे सब बात ओ बहुत समझैथुन रहै
हँ
इहे चलते हमरा बहुत अच्छा लगैत रहथिन हुनकर सभ जत्ते बात उ हमरा सबके कहने छथिन न सब बात एकदम अभी तक के याद छै।
हमरो सबके बहुत बात समझाबैत रहथिन कहैत रहथिन जब खूने सबके एक रंग छै लाले छै तऽ सब कहतै जे दुनैती करऽ के चाही।
हँ, जब भगवान दुनैति नै केलखिन तऽ हम दुनैति करऽ वला के छी।
हँ।
इहे बात छै, जब जब हमरो दूगो आँख छै, दोसरो आदमी के दूगो आँख छै, ओकरो खून लाल छै, हमरो खुन लाल छै त फेर हम किया दूनेती करियौ।
हं।
इहे सब बात उहो कहथुन रहे, आरो समय के बारे मे जे कहथुन रहे ओ खुद से कविता भी लिखैत रहथिन उ सर। खुद से कविता भी लिखथून रहै गाना भी लिख रहे ओकरा बहुत अच्छा से समझेैतुन रहे, समय के महत्व पर ज ऊ कविता लिखलखुन रहे से हमरा अभी तक के याद छै जे उ मे दू लाइन एहन रहेै जे सुनबही ने तब बुझेतो रूह काँप गेलै। समय बहुत ही मूल्यवान है व्यर्थ कभी मत खोना चला गया जो समय लौट कर कभी नही फिर आता सदा समय को खोने वाला मलमल हाथ पछताता ई लाइन ज ऊ हमरा सबके कहलखुन रहे एकरा बारे मे समझेलखुन रहे कि देखो तुमलोग का जो अभी समय है जो समय अभी चल रहा है तुमलोग अभी अठवां क्लास में हो तुमलोग को पढ़ा रहे हैं ई समय फिर दुबारा आएगा कितना भी कोशिश कर लेगी कि नहि हम एक बार फिर सँ चले जाते है आठमां क्लास मे वही सर सँ पढ़ लेते है वही चैपटर पढ़ लेते है, एक बार फिर से डाट सुन लेते है, एक बार फिर से मार खा लेते है, वस ओ दिन नही आएगा वापस।
हँ सहिए कहैत रहथिन।
इहे सब बात बहुत जादा समझेैतुन रहे जे एक एक मिनट के एक एक सेकेंड के बहुत जादा महत्व देवअ लेल ई सेकेंड जै छै ई मिनट जे अभी बीत गेलै है ई फिर वापस नै आबऽ बला छै।
हँ।
एक मिनट जे हम बर्बाद कऽ देबै एनाहिते देखैत देखैत इ से अच्छा हम एक मिनट मे कोनो एहन काम क लिये जे ई एक मिनट के वैल्यू भऽ जाय।
हँ।
इहे सब बात बहुत बहुत समझैतहुन रहै। भगवान के बारे मे ओ कहथुन रहै जे मंन्दिर जाने से या फिर मस्जिद जाने से भगवान नही मिलते है। अगर
हँ भगवान सऽ आदमी भगवान सऽ आदमीए आदमी मे होइ छै।
भगवान को बाना है तो अपने अन्दर देखो कि हम अच्छा काम कर रहे है।
हं।
हँ-
हँ सहिए कहत रहौत।
इहे ए- एगो कवीता रहय हमर सबके क्लास मे, इहे कविता मे ऊ हमरा सबके ई सब के बात पूरे समझेलखिन रहै कि भगवान
हं।
ई सब बात ओ समझेथुन रैऽ एत्ते अच्छा सर रहथिन न जे हुनकर एक एक बतैल बात हमेशा याद रहै छैय हमरा कभी नहि जब भी ओ टॉपिक के बारेमे सोचबो चाहे कुछो तऽ हमेशा हुनकर याद आ जेतौ जे ई सर ई बारे मे बतेने रहथिन एना एना कहने रहथिन।
हमहुूँ सब चाहे कुछो भी उ जे पढ़ेने रहथिन सरजी हुनकर पढ़ायल जे दुबारा देखबो त सारा बात याद आ जेतौ जे कना पढ़ेने रहथिन। हँसा हँसा के पढ़बैत रहथिन बढ़िया रहथिन। एकदम हँसा कऽ पढ़ेथिन रैऽ, हँसा कऽ।
याद आ जेतौ जे हाँ इहे एगजाम्पल द क याद करबेने रहथिन चाहे समझेने रहथिन।
हं।
इहे होइ छैय जे शिक्षक प्रिये होइ छैय ओकर सारा बात याद रैह जाइ छैय।
हं। एकदम हँसा हँसा क दिना हँसा हँसा क जेना दोस्ती ई सब नय रहे छैय तेनाहिते पढ़बैत रहथुन्ह। हं-
एगो शिक्षक के इहैए उपलब्धि छैय न अभी हमरा सबके मिलला भऽ गेलै आठ साल नऽ साल लेकिन हुनकर बात अभी तक के याद इ से ज्यादा उ कथी इएहे ते कमेलखिनहें अयसे जादा थोड़बे कियो आदमी कुछो कमाइ छैय।
हं हमरो तऽ भैइए गेलै दू -तीन साल
अभी हम तोरा हुनका बारे मे बता रहलिय ई बात हम कत्ते आदमी के बतेबय। इहैए एगो शिक्षक कमााय छैय ने असल जीवनमें।
हं-
तु बतेभी तऽ ओहो आदमी दोसर लग चर्चा करतै।
हाँ- उहो कहतय नइ ई जे सर से पढ़ने रहैय जे मास्टर से पढ़ने रहे उ मास्टर एहन रहैय एत्ते अच्छा रहैय।
हं-
इहेएऽ बुझयकि
हेलो।
हँ।
हमरो सरजी ठीके ठाक रहथिन ओहो सब बात बतेथुन अच्छा से। ई सब रहै ठीक ठाक।
कथी सर के नाम कहलिय रहए? आ को-कोचि मे रहथुन की तोहर?
हँ कोचिंगे मे रहथिन बा।